हेलो।
ह हेलो आबै आवाज
हँ मम्मी अयबै अहाँकेँ,
ह आब आबि रहलइ ओर
आऔर कि सभ होइ छै नहि किछो बैसल छी।
हँ हमर तऽ एखने हमहूँ आराम मे एयलहुँ हेन तखन केलहुँ हेँ फोन अहाँकेँ एखने हमरो फुरसत भेल या दस मिनट पहिले पढ़लहुँ मौसम तऽ नहि नीक छै भोरसँ बहुते पानि भेलैया
एमहर ओते पानि तऽ नहि भेलैये टिप टिप टिप टिप टिप टिपाइये
अच्छा हमरा सभके तऽ भोरमे बहुत भेलैए। भोर मे मामा के जाय के रहनि ऑफिस तऽ तते पानि पड़ै छै। दोसर जे अथी करे पड़लनि गाड़ी कऽ कऽ जाय पड़लनि बाइकसँ नहि जा पेलखिन तत्ते कऽ पानि पड़ै छलैएा
हू
रूड़ी रहन तऽ दआरे
रौद तऽ नहि रहैया
ना रौद नहि अछि छै, रौत आइ तऽ बिल्कुले नइ है रौत अुझ कऽ मौसममे तऽ हँ अजुका मौसम बेसी कनि छै गड़बड़ हमरा सभके तऽ भरि दिन पाइने भेलैए ओकर भोरमे तऽ बहुत भेलैया ओकर बादस रुकलैए तऽ कनि मनि कनि मनि होइते छै
नहि इम्हर ओते नीक जेना नहि भेल हे कखनो - कखनो बूॅंद बूॅंद आबि जाइये।
ह ह लेकिन आब सभ जगह भऽ रहल छै पानि आब हेतै पानि पूरा बरसात के मौसम आबि गेलै ने आब।
झंझर पूर मे भेल बहुत नीक भेल एमहर नहि भे
किया
हँ पापा के फोन केने छलियनि वैह घर दुवारे पुछलखिन तऽ कहलखिन तकनीकि गड़बड़ी भेल छय होइत हेतै आब
हँ एखन चेक केलियै हँ त देखलियै तऽ नहि एलैए। एखनो ओहिना छै।
अपन सबके तऽ एखन उएह सत्तर अस्सी मिनट हैत
अच्छा
किया एना एल छियनि पुछलियनि
हँ
पाँच मिनट बजलियै पाँचे मिनट जोरेतै
ओ
हॅं नै हमरा त सत्तरे अस्सी मिनट हैत
हँ तहन तऽ नहिये एलैय
ह
एखन तऽ आब हमर दूए टा कार्य ओहिमे देखा रहल छै हमर ऐवेरवलामे अहाँके तीनटा अइ हमर दूटा अइ ने राघवसँ बात, चारि टा ऐ
छै
हमर तऽ ती दोसर छै ईवला दोसर ई वला भऽ जेतै तऽ दोसर खतम भऽ जैतै पहिल शुरू में मतलब लास्ट भऽ जेतै आँ
हमहु बारह बजे
हँ अहाँ करब आब साँझमे अहाँ करब जखन अहाँके अथी हयत मोन करऽके तऽ हमरा कहि देब फोन कऽ कऽ हॅं तऽ कऽ लेब हम आवाज कटि रहल ऐ।
हेलो आ
हँ आ
ठीक केना नहि आबि रहल ह
हँ एखन मौसम दुआरे भऽ रहल छै एना
हँ
आओर की करै छी सर्दी किया भऽ गेल हे पानि मे भीजलहुं हें
कहां पानि मे नहि भिजलियय मामी लगया मौसम दुआरे भए गेले
हँ मौसम त तऽ होइते छै काल्हि कनि कनि हमरो बुझाइत छलै सुति कऽ उठलियै दिनमे तऽ बुझायल लेकिन फेर सम्हरि गेल बुझाइये
हमरो सेह भेल नय। हँ ओतऽ हमसब छीका पर छीका
हुॅं एलर्जी भऽ गेल हें बरसातके
हूॅं
एहेन मौसममे होइते छै ऐ मौसममे ओनहिये लोक बीमार पड़ैत छै बरसातमे
हँ
आइ तऽ बौआ सभके नहि रहै इस्कुल लेकिन ओ मामा कहके जायके रहनि तऽ हुनका पास छूप रहियै उठलियै खेनाइ बनेलियै पानि तऽ एतेक पड़ै छलैए जे हँ फेर पानि पड़ैत छल रहै तऽ फेर नीचाँ जााकऽ हुनका विदा कयलहुँ हेँ गाड़ी अयलैए तखन विदा कयलहुँ हेँ तऽन हम गेलखिन हेँ तखन फेर जा कऽ सुति रहलियै आ सुतलियै जे आठ बजे तऽ उठलियै एककैबेर साढ़े न में तऽ आओर लेट दे हँ नींन्द आबि गेल तऽ एतहि जे किछु द क देब सेहे बात छले ‌आ आँखि एकदम खुलिते नहि छलय एकदमसँ ततेक नी ल अबै छलय फेर हिम्मत कऽ कऽ कहलियै नहि आब बहुत लेट भऽ रहल छै आब उठय पड़तै तखन दस बजे तऽ हम काजे शुरू केलियै खेनाइ बनेनाइ नाश्ता बनेनाइसभ शुरूए केलियै आ य फेर ओहिना देरी भऽ गेल आइ कनि पूजो करयके रहए बजरङ्गबलीके शनि छलैए यै
हँ
जब आइ करऽके रहै तब लेट भेल त केलहुँ आ तखन खेलहुँ एखन कहलिय जे ई काज परैले एलहु पहिनेे कऽ ली हँ पढ़ि कऽ कहलियै ई काज कऽ ली तकर बाद मोबाइल देखब आ सुतब कनि काल
हमहूँ यएह दुआरे नहि करैत रहै छी जे मम्मी काजमे बह रहैत हेथिन हम की फोन कऽ देबै
हँ भोरके तऽ नहिए होइएा फुरसत आब एखनसँ पूरा फुुरसते फुरसत छै एखनसँ सात बजे तक हमर पूरा फुरसत छ सए सात तक छओ बजे साढ़े छओ बजे तक सात बजे रोटी तोटी बनैबै आइ आठ बजे अथी छै गानावला प्रोग्राम छै ओ देखबै टी वी मे तऽ उएहसँ पहिले खेनाइ बना लेबै तखन देखबै ह हँ तऽ आब एखनसँ क निकाल तऽ फ्रीज उएह कहलियै एकरा सभकेँ आब भूख लागो या प्यास लागो आब हम किछु ने देबे वाला छियै से आब हम पढ़लहुँ हँ
त देमे
हँ जहाँ हमरार आरामके बेरी भेल तहन एकरा सब के भूख लागि जाइ छै ओ कहतै हमरा भूख लागल ओ कहतै हमरा भूख लागलै आब भात रोटी नहि खायत एक बेर रोटी खेलकैएा बस उएह खेने छै कहलियी भात खा ले तऽ नहि भात नहि खा तय भात बनेलियै आइ भात तऽ बड़ी बनेलियै बड़ी खाायके हमरा एतेक मोन आइ भऽ गेल जुयले बनबय पड़लस
नहि ख ने, क वनलव मी
बहुत नीक हमरा उएह कहलियै एकासभकेँ कनि खा कऽ देखी ने कनि मूँहोमे दऽ कऽ देखी कमसँ कम। से किन्नो नहि खा जाए गेलै कहै छै छी एहन केनाहे खेतै से कहैत छै। हमरा तऽ बहुत नीक लागल नहि। हुनका सबके नहि सुोहाइ छनि हमरा तऽ बहुत नीक लागल खत्तम
क
आवाज अबैया
आ
हँ हमरा भेलर जे खतम भऽ गेलै एहिमे किछु आओर दबि गेलै कंस तऽ हमरा भेलै खतम भऽ गेलै ह। सएह छै अहाँकेँ कि बनल छलै खानामे आइ।
रिेदार।
अच्छा।